खेलू
की सखी की अहांकें की हाल चाल छै
अहाँके नीक छै सभ हाल छल अपन कहू
हमरे हाल चाल स नठीक छै सखी आओर बताबू सखी
आ तो अभी भोजन पानी करके लेटल छियै
ह हमहूँ तऽ तनी भोजन पानी कर के अभी लेट छियै
तनि पर परिवारसँ बात उतचीत तनि करै छियै फोन लगा कऽ
अभी के त तनी ई समय मिलै छै कि अदमी तनि लेट जाइ छै चार गो पाँच गो कन जे चीज बड़ी बढ़िया छै सखी
हँ
आउ सकी बता हू
आ बतैयो सी बर्ड इतनी गर्मी छै बर्ड मन गर्मीसँ मन व्याकुल लगै छै
ना सखी हमरो तऽ एकदम गर्मी से बड़ी ढेर मन ब्याकु लगे छै
एकदम मन घबराइ छै एकदम गरमी से
हँ एना के भी तऽही हाल छै गर्मी तऽ ओतना बढ़ा देने छै कि एकदम मन एकदम व्याकुल हो जाए छै सब कहैय की एतना गर्मी लगय छै की एकदम मन लगय छै कि केवल नहा ले छै टंकी के पानी बड़ी गरम हो जाइ छै कनि हाथो धोबो में लगे छै कि कितना बड गरम पानी खौला देबै छै पानी पैसन पान हो जाइ जें की हम बुझलहुँ सखी जबकि हमर टंकी जे है से सफेद वाला टंकी छै तब पर केनाा इतना गरम हो जाए
न सखी कोईओ टंकी रहै लेकिन पनिआ तऽ गरम हो जाइ छै ने
हँ त हँ त ओ बोलय छियै कि न सब फेर टंकी ल बुनेते कनि पानी ना गर्मी त ऊतना गर्मी मे लेकिन सर्दी न हमरो न लगे छै
पानी गरम हो जाइ छै
जे त ठीके कहलों सखी हमर तऽ ओतना घरामे भी साधन नहिइ छै खाली पंखा नीचे बैठल छियै इतना गर्मी लगे छै कूलर के साधन छै ने एसी उसी कहाँते हम पैएबो तऽ ओहिस इधर गर्मी बर्दास्त करै छियै
आ कूलर उलर तो हमरा ही छै सखी लेकिन लाइन न रहे छै ने तऽ कैसे चलआबै छै
हमरा दु बेर लाइन कटैय छैय न
हँ
ए आ तऽ खाली ह मरदने त एगो पक्का छै ककर छै काट देबे छै से एकदम मन बेचैन हो जावे छै सखी किए
हँ
थोड़ी तनी ठण्डा ठण्डा पौडर उडर लगा क तू त जानें छियै
वेसे अपन गरमी बीतै छै
तऽ गर्मी होइ से हमरा गर्मी के मौसम उतना न हँ पसंद होवय छै सखी
क्या सखी
ओयसे हमरा गर्मी के मौसम न जादे
न हँ ठण्ढी के मौसम ठीक रहल छै
ह हमरा तोच दे छै
ओड़तान के सुत जाइ छिय
ह से त बात छन्दा के तु निके कहलए सखी किछे टाइम मे त इ कनी अ फायदा छै कि अ गरमी लाइन उन के कोई पाबन्दी केना लगय छै अर की मे तऽ लै ने बरी जरूरी होवै छै लड़का वला की करत जाइ छै कि तनि ओ लोक के भी लाइन काटे के मजबूरी हो जाय छै की कही ट्रान्सफरमर ट्रान्सफरमर तनी हीट होके गरम से ब्लास्ट न हो जाए तऽ बेन सम्पतति के ह श हो जाइ छै बच्छा उच्छा रहै छै ने तहर घरमे
हँ बहुत ढेरे बच्चा छै
जे बहुत तब आ जाइ छै तोम्हर घर से तऽ
ह ढेरे बच्चा छै ने काइ काइ काइ का कचर कय छै एकदम पागल बनल ब एकदम बनले छै दिन भर घर मे रहि के
ओ तनी अभी गरमी उर्मी छुट्टी होइ छै तऽ सब तनि घुरे फिरे आयल छै ने
हँ
हूँ तू कहीं अहाँ कहीं गेल छै कि नहि घूरय फिरै ले
हँ एने ने निकले छियै मॉल उल मंदिर उदिर जाइ छियै हमहु यहाँ गुरुद्वारा ईसभ जाइ छी साँझकेँ निकलै छियै हमहूँ
ठीके छै तऽ फास उस मे रहे छै तऽ कनि घूर उर
हँ हँ हमरा इी बहुत भीड़ पड़े छै
हँ
चलि जाइ छियै पाँच दस पन्द्रह मिनट के रास्ता छै तऽ घूर उऊर के आ जाब छियै साँझके निकलै छियै तऽ
ह तब तऽ अहाँके बड़ी सुविधा छै तोहर घर देने आहाँ आरके तऽ बड़ी सुविधा छै घर देमे
हँ हँ
हमर आर के तऽ बड़ी दूर दूर पर जाय छै घुरे फिर दस दस किलोमीटर दूर छै ह
त फरज छै से तनी न उतना जल्दी निकले फिरे के मन करै छै
हँ परेशानी हो जाइ छै ने दूर
प लगा छै कि घरे मे बैठल रहे छिये आ एक प्रारथना करबी छै कि कहाम बने निकले उकले मन न न करै छै सखी
हँ
बड्ड गर्मी हो गेल छै आओर सखी बतायी कार्या उरिया के काज तनी भेटल छौ तोरा
हँ हँ सखी कार्याके काज भेटिएल छै ओकरे निपटाबै छियै हम
अभी तोरा की काज मिलल छै
का सखी अहाँको तो कार्य बातचीत वाला कार्य भेटाएल छै मैथिली भाषा वाला जे हमनी सब बात करै छियै ने अपन भाषा मैथिली छै ओहि के कार्य भेटायल छै
हँ सखी हमरो तो वही है फोन आ फ्रेंड वाला कल वाला स्वाद भेटायल छै बड़ी नीक काज छै सखी लोगन से तनी बातोचीत हो जाइ छै आओर आ कार्या जो तनि जाइ छिय
हाल चाल भी हो जायल छै कार्या के काजो निपटा निपटा लेबै छियै ओहिसे
हूँ ठीके छै सखी बड़ी नीक काज छै कार्याक
हां काज तऽ बड़ी नीक छै
हँ कनि दू पैसा हो जाइ
हो जाए छै हाँ सोचे न पड़ी छोटा मोटा काम लगे
ब एने ओने करे से बढ़ियां
बस सखी तोरा कार्या के कारज कैसे पता चली
हमरा तऽ कार्या के काज मारे बढ़ि गेल छै आ ओकरी ची पता छै र मदद करै छै त देखना छै कि हमारे छै सबके हरबढ़ केतना भी करैए छै रहैए छै कनि ओ हमर बहिन बोलल छै कि बड़ा आ कार्या एगो एप छै देने तेकर काज बड़ी रहै छै हँ बड़ी असान काज दैबैइ छै
हाँ से तऽ ठीके कहैछियै सखी हाँ
जा छै र त मि म हो काम तऽ हमर बहिन ओहि बहिन बरी एक दम दर्द करय छै ओकरे वजह सँ हमरा कार्या के काज भेटाइछैइ
अच्छा
घरी कार्या आ के छोटा मोटा काज करके घूम के लेल दू पैसा कमा लेबैइ छैइ जी
ठीके करे छैइ सखी
हँ
का सखी
ह कि अछि कार्या के काज
अहाँके भी तऽ ओहि कार्या के काज भेटाएल छैइ
हँअ् पता कैसे चलैइ छैइ कि कार्या के काज नीक छैइ से
हमरो एगो बहिन रहल ओहि बतावे छिअई कि कार्या के कार काज बड़ी नीक छैइ से करहूं तू भी
हं हं बेसिये धीरे धीरे कोइ कोइ पता लगइ छैइ अच्छा अच्छा इन्सानके पता त केतना काम होउ जाय छै
हँ
ठीकै से सखी
कह सखी
करय छै
हँ ओहिसँ त एने उने बैठल सुतल हो जाइ छै ने कार्या के काज
आओर सब सखी ठीक छै ठीक